हेलो।
हलो- हलो।
हँ यौ ठीक छी यौ।
हँ यौ हम तऽ निके छियै, अहीसँ बात नहि होइत रहैया, अहाँके की हाल चाल छै से कहियौ।
हमर तऽ हाल चाल ठीके एय, अहाँ तऽ कतौ बिलाइये गेलौ हैं।
अरे बिला नहि गेल छलौ, हम कनि टूर पर छलौ हम।
हंऽ कतऽ गेल छलहुं।
हम गेल छलऊ एकदम, दक्षिण भारतके एकदम कोनामे
उंम्म तहन तऽ लम्बा टूर भऽ गेल हैत, अच्छा।
हम्म
अच्छा तहन तऽ बढ़ियां अय, घुमलौ फिरलौ की
हँ घुमलौ-फिरलौ हमसब।
ओ नहि-नहि घूम फिरऽके चाही अपना सबके याद अइ कि अहूँके मम्मी-पप्पा, हमरो मम्मी-पप्पा जे छै से कतौ जे छै अपना सबके जे छै, स्कूल के छुट्टी होइ छलै, तऽ घुमाबै लै लऽ जाइ छलखिन हेँ कत ऊ-कतऊ कि कम स क बाल बच्चा सब घुम घुमने रहतै, तहन ने बुझतै जे कतऽ की छियै।
बिलकुल याद अय हमरा।
हँ। अपन सबके स्कुलके टाइम त खैर बिसैरे नहि सकै छी, कते मस्ती भरा छलै। लेकिन तैयो जे छै, हम्म तैयो जे छै से अपनासब ओहोमे खूब मजा आबै छलै, लेकिन स्कुलों के टाइम जे छै, बड़ा मिस कैल जा रहल अय। बड़ा मिस करैत रहै छी कखनो काल।
अरे बचपन के शरारत हो दोसर के अमरूद तोड़ि लेनाई ककरो आम तोड़ि लेनाई जे छै सब याद अय कि अखनो, कखनो काल के चलि जाइ छी‌ ओ दुनिया म।
हूं-हूं हम्म- हम्म त वएह न आर कते मतलब मजेदार छलै अपन संगी सब संगे साइकिलसँ, जहन छोट छलहुँ तऽ मम्मी- पप्पा लऽ जाइ छलैथ। आ जहन कनि पैघ भेलौ तहन संगी साथी सब संगे साइकिलसँ जाइ छलौं हें स्कुल। स्कुल तऽ कनि दूर छलै लेकिन मम्मी-पप्पा साइकिल कीन देने छलैथ, त अपन जाइ छलौं हें ओहिसँ। हू
एकदम याद अय हमरा।
हमर तऽ एखन तक स्कुलोके, अहाँ स्कुलके संगी सबसँ बतियाइ छी कि नहि बतियाइ छी?
हमर सबके त ग्रुप अय व्हाट्सऐप पर, कखनो काल के बातचीत सब भ जाय यैं। ओकरा सबसँ। ओयपर सभ जुड़ल रहल, की ककर परिवार मे की चलै छै ककर की छै, मुड़न, केकर अथी सब अपडेट सब ओहि पर आइत रहल त ओतऽ सँ इन -फॉर्मेशन हमरा सबके
भेटैत रहैय, आ जानै छीयै ई बला बात। कते नीक छै, जे अप अपन स्कुल के दोस्त के, आ कॉलेज के दोस्त के जोड़ने राखू। तऽ बड नीक लागै छै, किया तऽ देखियौ की होइ छै ने जीवनमे संगी परिवार तऽ छैहे, लेकिन जीवन मे संगी के रहनाइ बड़ जरुर
एकटा नीक दोस्त जे छै से बहुत जरूरी छै।
हँ किया तऽ हर बात आहाँ परिवारो सँ नै कऽ सकै छीयै लेकिन आहाँ एगो नीक संगी कऽ सकै छियै लेकिन हँ आय कैल्ह एते नीक आदमी। भेटतो नै नऽ छै।
हूँ।
अहाँके बात सुइन लेत आ दोसर केँ जाकऽ कैह एअत। और आहाँ के जेहो जे भए सकै छै। छै आहाँ कोनो इमोशन मे किछ ओकरा बतेने हेबै। ओकर फायदा उठा कऽ ओकर मजाक उड़ेत। तहू से लोक डराइ छै जे भाय कहू कि नै। कहू कनि हिचकिचाइ छै ककरो अपन। घरेलू बात या अपन दिलके बातो कहै लए।
हँ लेकिन एकटा सच्चा मित्र आहाँके। कोनो भी कमजोरी पर हँसत नै मतलब हमेशा आहाँ के सानत्वना देत और हमेशा जे छै से नीक सलाह देता आहाँके।
हमर तऽ दूगो संघी अइ स्कूल के जे अखन तक जुड़ल अइ। आ बहुत निक संघी या हमर हर सुख दुख मे साथ रहैया। कखनो ई बुइझ जाय छै से भाय। कोनो भी स्टेटस लगेब बुइझ जेेएत जे दुखी छै कि तुरन्त। फोन घुमा देत आ सीधे वीडियो कॉल। एगो संगी तऽ कहत पहिले अपन मुँह देखा। मुँह देखा तू परेशान छै मुँह देखा। और एगो संगी एगो संगी फोन करत तऽ कहत की गई किया परेशान छें एनैहते छै जीवन छै। दुःखी छी तऽ ओ शानत्ना देत सुखी छी तऽ ओ शान्त।
इएहे होइते छै कि एनाहिते पहिया चलै छै जिंन्दगीमे। अगर नीक साथी संगति भेट गेल तऽ लाइफ कटैयमे आसानी होय छै।
हँ से तऽ छै जीवन मे तें ने कहल जाय छै कि एक अच्छे मित्र। की बहुत जरूरत होतीऔर अच्छा मित्र। भेजनाइ बड़ा मुश्किल छै। आ जेकि हम अपन उएहे संगी सबसँ। हमरा जे छै खूब झगड़ा भेल छेल्ला आ झगड़ो।
ओतऽ बचपना रहै छैय तऽ। ओय समय नै पता रहै छै अबोध रहै छियै तऽ झगड़ो करे छियै खूब लेकिन फेर हँसी लागे छै फेर।
हम तऽ ततेक झगड़ा कऽ लेने रहियै जे हमर सबके दू चैर साल बाते नै भेल छेलैया। कोनो बात के लऽ कऽ हँ कोनो बात के लऽ कऽ ओकरासँ एते लड़ाइ भऽ गेल छेल्ला। लेकिन बेचारी। अपने आगू बैड़ कऽ हमरा फोन केलक मैसेज केलक कहलक। लेकिन हमरा सबके न गलतफेहमी भऽ गेल छेल्ला।
हँ अच्छा-अच्छा-अच्छा।
के बीच कए कऽ देने छेल्ला तैं हमसब लड़ल रहियै। जेकि हमसब बहुत नीक दोस्त रहियै। तैयो देखियौ हमसब केहन मूर्खय केलियै जे तेसर के बात पर जे। छै हमसब अपन आप- आपस में लड़ाई।
इहे तऽ दुनियां के समस्या छै कि लोग जे छै। जिनका सऽ प्रॉब्लम रहै छै हुनका सऽ डायरेक्ट नै बात करै छथिन। ओकर जे किओ अगुआ होइ छै तकरा स बात कऽ लै छथिन ओ किछ सिखा देलक तऽ मुँह फुइल जाइ छै आ फेर बाद में पता चलै छै तऽ ओ बात रहबे नै करै छै।
हँ लेकिन जानै छियै ओ जे बी बीच में जे लड़ाई लगबै वाला आदमी रहै छै ओ बेसी दिन तक नै टिके छै ओ जे छै दूध दू ध में माछी स दूध में जेका जेना माछी नै निकैल दै छै लोग। तेना निकाइल क फेका जाय छथिन ओ सेहो होइ छै ओय में।
सही बात।
हँ तऽ हमरोसभ संग इएह भेलै जे हमरा सबके लड़बै छलखिन हे न त हमसब ओकरे ब्लॉक कऽ देलौं।
हे-हे-हे ओकरा समैझ में आइब गेल हेतै।
हँ आ नै बुझलियै की होइ छै न एगो जलनो न भऽ जाय छै। छै ककरो उन्नति देख कऽ बहुत लोक के नै न नीक लागै छै। त सोचलक जे भाई ई ई तऽ हम त दुखी छी त हम एकरा किया सुख सुखी रहऽ दियै।
देखियौ हम हम कतौ इएह बीच में कतौ पढ़ैत रहियै। अ या कतौ सुनने रहियै वीडियो में किओ बहुत नीक आदमी बाइज रहल छलखिन। का खतम हो जए ओकर खतम भऽ जए ओकरा पैसा नै हुए ओकर कार के एक्सीडेंट हो जए। त जे आदमी स्ट्रगल करैत रहै छै न। ओकरे में जलन कुइट-कुइट कऽ भरल रहै छै लेकिन जे आदमी सक्सेसफुल पइड़ जाइ छै। ओकरा अन्दर ई सब बात ओ सोचबो नै करै ओकरा समय नै छै सोचे के।
एकदम सही कहलियै हँ ओ सोचै छै जे हम केना आगू बढ़ियै हम ओ काज
आगू बढ़ब हम ओ ई किया सोचतै कि ओकरा स जलन कऽक की करतै ओ। ओकरा लग भगवान सबकिछ देने छथिन ओकरा जी। छैहे की।
हँ-हँ किया त ज-ज दुनिया में जे छै देखियऔ टाँग खिचनाहर बड लोक छै लेकिन अहाँ के किनारा लगेनाइ या अहाँके पाछू हाथ पकैड़ कऽ आगू बढ़ेनाइ एहि पर बड कमी छै। हँ त अगर अह तऽ अहूँ सब अहू जमाना में अगर अहाँके ई कलियुग में अगर अहाँ लग नीक दोस्त अइ न तऽ अहाँ बहुत खुशनसीब छी।
बात सही छै।
हँ उएह जे छै अचानक स कहियो काल कताल जे छै से स्कूल टाइम याद भ आइब जाइया जे हम केना मस्ती करै छलियौ संगी संगे ओहो-ओहो ब बतियैत त कहत की गै अपना सब एना करै छलियै ओना करै छलियै ई करै छलियै ओ करै छी। खुब हँसी टिटौली कऽ लेलहुँ हँसि लेलहुँ। ओहो खुश हमहूँ खुश फेर ओहो दिन अपन दिन दुनिया में लागि गेल हमहुँ अपन दिन दुनिया में लागि गेलहुँ। इएह सब चलैत रहेया, और अहा के कोनो नीक संगगी छथि कि ने? सबसँ जुड़ल छी ने बढ़ियां से?
देखियौ हमर तऽ जे छै, से अहाँके हित सगी हमर जे छै से बचप अपन के छथि एक दूटा। अ बहुत नीक संगगी हमर हमेशा सुख दुःखमे मतलब एकदम मतलब आगू आबि कऽ ढार ठाढ़ ढाल बन कऽ ठाढ़ रहै छथि, कि जते मायं के कष्ट हेतै ओ कते क समाम्रोह भ जाय। हमहूँ झेल लिअ, भगवानके बहुत कृपा छैे, कि हमरा एहन एहन दोस्तके जे से कमी नहि रहल हमरा लग बहुत सारा दोस्त छाइथ। जाहिमे पाँच सात टा दोस्त हमरा भगवान एहन देलथि हे कि एनी टाइम एनी सिचुएशन मे ढाल बन कऽ ठाढ़ रह जाता है, बारह बाजे तऽ हुएै, एक बाजे त हुएै। किछो सिचुएशन में ओसभ हमेशा हाजिर रहै छथि। ई चीज तऽ एकटा छै, भगवानके कृपा छै। ई खिजबे ने हमरा स बाकी दोस्त सब जे छै, से प्रोफेशनल दोस्त तऽ दोस्त नहि होइ छै, दोस्त तऽ बचपने के होइ छै, दोस्त ओरिजिनल।
हँ -हँ वएह छै, जे इसकुल टाइम कॉलेजे टाइम के तऽ अहाँके दोस्ती होइ छै।
हू
आ उएह दोष जे छै से आगू तक रहै छै नहि तऽ हमहूँसभ तऽ बहुत हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा लेने छी, लेकिन उच्च शिक्षामे हमर कोनो एहन दोस्त अछि। नहि हँ, लेकिन एगो हमर बहुत नीक दोस्त लेकिन बड समझदार लड़की छै। हँ ओ हमर उच्च शिक्षा मे हमर दोस्त बनल लेकिन ओकर व्यवहार बड् नीक बहुत नीक ओ एगो हमर बहुत नीक दोस्त य हा।
हू
हमहुँ दोस्त के मामला मे बहुत खुशनसीब छी, हमरो जे छै से बड नीक दोस्त संगी साथी सभ भेटल छइथ।
हेबाक के चाही।
ह्म्म ह्म्म
दोस्त, संगी, साथी जे छै से बहुत किस्मत स भेटै छै, लोकके नीक दोस्त।
बाँकी गलत चीजसभ सिखाबय वला, गलत आदत सिखाबय वला दोस्तो सभके कमी नहि छै।
नहि- नहि- नहि से तऽ ठीके कहलिइय हन।
गलत आदत सिखाबे हमरा दोस्त रहइ छाइथ, पैइसा खर्चा करइ वला करावइ वला
हँ बाप रे एते स्वार्थी दोस्त सब होइ छै, लो लोक सब जे दुनिया मे किछ कहे के नहि। अहाँके पैसा के खा लेत, अहाँके पैसा पर जे छै से। ऐस मौज कऽ लेैत, लेकिन अपन जेब स ओ एक रुपिया नहि खर्चा कऽ सके। तते स्वार्थी सब होइ छै, हँ हम हमरो छलै ने बहुते रास लड़कीसभ एहन छलै। जे अहाँके जे छै से, हँ अहाँके पैसाँ खाली तऽ आर अहाँके पैसासँ सभकिछु कऽ लेतै आ फेर अपन एक रुपैआ नहि खर्चा करितै फेर जे छै से अहीँके फेर जाकऽ दोसर जगह चुगलियो कऽ अबतै
अच्छा।
हू तना तेना लड़ ज तहिनो तहिनो लोक सब सब पाला पड़ल अ हमरा तें ने कहै छियै जे मित्रता बड़ा मुश्किल से होइ छै।
सहीएै क
हू।
कृष्णे सुदामा के देख लियौ ने कृष्ण भगवान कते बड़का द्वारिकाधीश के राजा
हँ।
लेकिन सुदामा एहन मित्र छलखिन जे कहियो हुनकर साथ नहि छोड़लखिन रहलखिन, तऽ ओ ओकरा अपने तुल्य मानै छलखिन
बिलकुल-बिलकुल बिलकुल ओएहे ने छै जे दोस्ती जे छै से गरीबी अमीरी देख के थोड़ी ने कयल जाइ छै आ जाइत पाइत देख क की
वएह ने जखन हमस बचपन में छोट रहै छियै तऽ हमरा सबके थोड़े पता रह छै हिन्दू-मुसलमान हमरा सबके लागे छै सब हमस एके छी।
हमसभ एके छियै। ताहि दुआरे कखनो नहि लगलै हमर सभके आओर ई संस्कारोपर होइत छै ने
लेकिन दुनििया सिखा दै छै, धीरे धीरे पैघ होबय लागै छै, तऽ लोक सीखऽ लागै छै अच्छा ई धर्म छै, ई जाति छै। अपने अपन्दरमे अलग छै अच्छा-अच्छा हमर धरम अलग हमर ई।
हू नहि लेकिन एगो बात जानै छियै, जखन अहाँके केओ नीक संस्कार देय वाला लोग रहे छै, ने तऽ कोनो भी धर्म और कोनो भी जाति मे कोनो भी ई महाँ त निष्पक्ष रहै छै, ओ एहन नहि छै जे ओ धर्मके ओ खराब ओ नीक छै तऽ वएह छै अपन हमर सभके तऽ जे संस्कार अइ ओहिमे हमर सभके इएह सिखायल गेल अइ कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म ताहि दुआरे हमर तऽ सभ सभ सब अथी मे संगी सब छथि हमर त सब छथि हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमर संगी छथि सबस हमर हालचाल